नमस्का
नमस्कार कहै छी अहाँके समाचार सब नीक छै
यहा के समाचार सब नीक छै अहाँके बताइ
हँ जी इहो के सब समाचार नीक छै आओर कहै छै ने अहाँके माता पिता सबलोक नीक ढंगग से छिये
जी जी यहाँ के सब माता पिता लोग सब लोग नीक छै
बस नीक से रहयके चाहे छै कि नहि ह जी यहाँ के त खाना उना सब खा लेलेे छी अहाँ कहे छी अहाँ के खाना उना खा लेले छीयै
जी यहाँ के भी हम खाना उना खा ले छियै
ऐसे अहाँके की कले छी बता सकै छी
हम खयलिये रोटी सब्जी पनीर के पनीर के सब्जी खलीये या आओर चिकेन मटन खलीये या
बिरयानी बाह अहाँके तऽ बड़ा नीक नीक चीज खयले छी ने
जी हम नीक नीक खायबे करै छी
आरो कहै छी ने कही घूमे मे जाइ छियै
हँ घुमे बहुत जगह जाय छियै
ऐसे हमरा के बता सकै छी अहाँ के कहंँ घूमे उमें जाय छियै त नीक नीक जगह हमहूँ तइका सोचे छियै जाय के
जी हम तऽ शहर घुम ल जाय छीह स त्यागरा पार्क जाइ छै चारखा पार्क घुमय जाइ छै जाइ छी
अहाँके सभसँ नीक कोनसा पार्क लगै छी
सबस नीक लागे छै चारखा पार्क
बाबा अहाँके नीक लागै छै ने हमर एकर खेत दु पार्क नीक लगे छै बड़ा नीक लगै छै नया खुलल छै हँ चलै छी घुमे
खेत गो पार कहाँ छी नह हमरा त मालूम छिय खेतो उ पार का होतेय
जी बढ़िया छियै कहै छी आर आबै छी
कि नहि
त जी यहाँ के त खाना पीना बनाय आ जाइ छै ऐसे अहाँके खाना पीना बनाबे आबै छी ऐसे अहाँ के की की बना लेबै छी खाना मे
खाना मे बना ले छै चावल दाल सब्जी
म जी निकस नीक से बना लेबे छी बस नीक ढंग से बनाबैय छिये बहु छिये कि न आओर कहै छिय न अहाँ के ओरी आम के कितना रुपए किलो मिलै मे दय छियै
जी आम बहुत महंगा मिलै छिय सए रुपए किलो मिलै छिय
सौ रुपैआ मिलै छैहाँ
जी
बड़ा महंगा मिलै छै
ह इधर महंगा मिलबे पे छै निमन आ मिल लेकिन महंगा मिले छ
जी यहाँ तऽ पचास स मिलै छै पाँच किलो अहाँके आबै छीय ने अहाँके हम पाँच किलो दिवा देै छिय
हँ अछू आबि लब
आबै छी ने तऽ बता देबै छी अहाँ लए हम नीक नीक आम सुन्दर सुन्दर ससी तसी आम चुन के रखले छीय ठीक छै
हँ जरूर अबै
हँ बत आ क देबै करुआ तेल लबै छिय दू किलो
नहि
क छै जी यहाँ त बड़ी बारिश होइ छिय का कही अहाँ के दिन भर बारिश होइ छै रात भर होइ छिय सुबरह शाम होइ छियै ओहि से हम घरो से बाहर निकलल बड़ा मुश्किल हो गेले छियै दिन सुबह से ले के रात आर बारिश होइ छै से एनाही नहि पड़ पाबै छै अहाँके ओड़ी मौसम कैसन छिय मछली मे पुरा रोड भरि गेल छिय अहाँके ओड़ी मछली गिरै छै
जी य त मछरी के बारिश
च ऐसे कोन कोन मछली गिरै छियै का का होय छै क मजबू रहै छै
जी हमक सुनै तऽ छियै बड़ा नीक नीक मछरी दै छियै
कि ना हूँ आ सभसँ नीक अहाँके मछली कोन लगै छै
सबसे नीक लगै छै रोह मछली
हँ ई तऽ हमरो नीक लागे छै ई बारा जी बाहर नीक लागैत रोह तऽ हमरो नीक लागै छी की ना जी बड़ा जितना खााय छिय उतने कमे छियै की ना जी केतनो खा लेबै छी मोने न भरै छी कहै छी एक बेर आर खा लेबै छी मछली आर फेर खा लेबै छी मने नहि पड़ै छै कनो खाइ छी क नहि
जी जी अहाँके तऽ नीक बात कहै छी आर बताबे छी ने अहाँके अंडा बिरियानी बनाबै छी
जी आहाँके बना लेबे छी अण्डा बिरयानी आहाँ बना लेेबे छी
जी जी हम अंडा बिरियानी बना लेब छी
नीक ढंग से बना न लेबे छी
जी जी नीक ढंग से सब इहे बना लेबे छी
बर नीक ढंग से बनाये आ जाय छी
आओर कहै छै ने अहाँके माताजी पिताजी भाइ बहिन ह दादा दादी नाना नानी मौसा मौसी सब निक छै
जी हँ सब कोइ निक छै
बस नीक ढंग से रहै के चाही छी आओर कहै छी ना आहाँ के कही घुम सपना छै कि नहि
ह स अपना छियै सोचै छियै कश्मीर घू जाइ छीयै कब
का हमा कहलै छियै
कश्मीर शिमला मनाली लदाख
ओने तऽ बड़ा एथी होइ छै एथी का कहल जाय छै ठण्डी पड़ै छी बड़ा
जी ठंडी तऽ पड़ै छै लेकिन काफी नीक जगह छै ई सब
जी आ इट ठण्डी पड़े छै देह कपकपा जाय छियै अहाँके पास की कहै छै ने ओ एथी छियै लॉंचपेट कहै छियै हमसब
जी हम पास त नाचके छियै लेकिन पैसा नाचके
ह पैसा ले लेबै छीयै लेकिन खरीद छत छिय ने होय चलै छै हँ कतप घुमला बड़ी घुम घुम छै अहाँ घूमै छियै कि नहि कभी छत आओर पर
हँ घूमै छी न हम तछत पर बहुत घुमे छी
हँ तऽ नीक लागै छै
जी छत पर घुमैले काफी नीक लागै छै
हँ हमरो बड़ामे नीक लगै छियै कि नहि तत घूमै छी हम दिन राति घूम छी सुबहे से ले के शाम तक घूमै छियै एहिस आइ काल छै चिचिआइ छी काहे चिचिआइ हँ हम कह छी आब बजब बन्द करना दइ छी वहाँ से आवाज बढ़िया होइ छै
हूँ
कहे छै न बन्द करल अपना तोड़ आबै छी ब सह न पाबै छी
हूँ
चल यह से समय बात करबू नमस्कार
ज